खुश रहे की हाल चाल
सब बढ़ियाँ।
सुनलियौ की नेपाल गेलहि रहे घुमय ले।
कहिया हेलो
गेल रहि नय
कहिया कहिया
कहिया आब हमहीं बतैयौ
ता होइ गेलै ता
होइ गेलै कहाँ अभी अभी बतिएबे नय केलियै होइ गेलै। दू दू बार गेलहीं घुइर कऽ अयलहीं आ बोलै छहीं।
दू बार तीन बार नय चारि बार नेपाल गेलियै
चारि बेर नेपाल गेलहीं
तऽ
ओ हम सोचै दू बार गेलहीं हन
एक बार गेलियै इलाज करबै खातिर
हुँ
ओकरा मे ऑपरेशन होलै
अच्छा
आ दोबारा गेलियै चेकअप करबै खातिर
अच्छा
तऽ ओकरामे तबाइ आओर देलकै तऽ उ दबाइ यूज होलै तऽ फेर बाद मे दोसर आंखिके ऑपरेशन करैब लगलियै
अच्छा अच्छा
फेर एक बार गेलियै चेकअप करबैले होलै चारि बार
हँ हँ बात तऽ सही कहलियै
तोरा बोललियौ तोे गेबे नय तोरा बोललियौ तऽ अनठियाय देलहीं ऐं जाएंगे नय जाएंगे।
हँ बात तऽ सही कहलही।
बाबूओ कहलखीन जाइ फोन करबै नय ओसभ जैथुन थोड़बे ने जाय बला नय छै। कहलियै छोड़ तब मत जा।
ई फुप्फा के लटेरा रहै छियै रे अभियो देखही नय आँखि से देखाय नय सन दे। अब कहै की हमरा बड़ी जरूरी है देखाना बड़ी जरूरी तऽ हम कहलियै पटनामे देखाय ले। पटनो मे छै ने अथी वहीं देखा लीजिए। ओहि न कहीं देखाय लेल छै चश्मा बदलैल पड़तै। देखाय नय बढ़ियाँ से दै छै।
चश्मा लगैलो पर
हँ पुराना बड़ी दिन हो रहलै
कहैन नहि देखाथो देे रहै नै अभी गेल छै बाहरे हँ
माथो दरद दै छै
हँ
हँ सब
आँ। कथि
मैच खेलैल शुरू कैलकै। हेलो हेलो। हेलो कहाँ छै राजू राजू